हलो
उंहूं ठीक छी।
हँ ठीक छी। गोर लागै छी।
खुब खुश रहु।
खाना खेलहुँ?
हँ खेलहुँ। अहां खेलहुँ?
हँ खेलियै। कि सभ बनेने छलियै?
बनने छलियै नमकीन चावल।
कना बनेने छलियै?
ओहिमे आलू, सोयाबीन, प्याज
हूं -हूं-हूं हूं
कूकरमे पहिले तेल देलियै, जीर देलियै ओहिके बाद ओहिमे प्याज खसा देलियै, टमाटर भुजलियै ओहिके बाद अहाँके आलू खसेलियै, सोयाबीन खसेलियै तब मसल्ला देलियै।
हूं
चावल खसेलियै।
हूँ
फेर भुजि क आ पाइन दऽ देलियै आ दू सीटी लगा देलियै।
और सब,
बढ़िआं अहाँ इस्कुल से एलहुँ?
हँ एलहूं। हमहुँ एखने एलहु हन खाना पीना खेलियै ड़ेस त्रेस खोल के बैठल छलियै हन।
हू पढ़ाइ लिखाइ चलै छै?
हँ चलै छै इसकुल मे ओ चलै छै पढ़ाई। आब ट्यूशनो जेबै कनि काल बाद।
हूं आओर सब कहि दियौ।
ठीक छै मौसम केहन छै ओतुका?
मौसम बारिश सन के केने यए बारिश हेएत अहाँके उमहर केहन मौसम अछि?
एतय तऽ पानिओ नहि होइत छै।
पानि नहि होइये।
उंहुक बड़ गर्मी छै, हँ बड्ड बड़ गर्मी छै।
बड्ड गरमी छै, आओर सब
हुं आओर सब ठीक छै।
कतहु घुमय लए नहि गेल छलहुँ गर्मी छुट्टी मे?
गेल छलियै हन छत्तरपुर बहुत नीक मंदिर छै कात्यायनी जी के। बहुत पैघ छलै हन ऐतिहासिक मन्दिर छै।
हू
आहां नहि गेलौं कतौ?
नहि हम कहाँ कतहु गेल छलहुँ।
घरे पर बैसल रहै छी नै,
हु आँय खाटु श्याम गेल छीयै अहां?
हँ गेल छियै हम तऽ दू बेर गेल्लौं हन। बड्ड नीक लागै छै, बालोजी घूमू फिरू। परसादी तरसादी लिअ।
हु
अहाँ कए बेर गेल छी मोर पंखो भेटल छलए हमरा एक बेर,
हम एके बेर गेल छी।
बस सँ गेल छलौं हमहूँ।
हु
एल्लहुँ घुमिके।
आरो और कोनो मंदिर गेल छलियै खाली खाटु श्याम आ सरासर बालाजी।
रानी सती गेल छलियै हन बन्द भऽ गेल छलै पहिली बेर गेल छलियै तऽ।
हूं
तऽ फेर दोसर बेर गेलियै तऽ फेर दर्शन केलियै बहुत नीक मंन्दिर छै ओहो। पड़ पौधा लगबै छी आहाँ कि नय।
हु
पौधा लगबैइ छी कि नए,
नय- नई जगह नइ छै बाहर मे तइ दुआरे नै लगबै छियै पौधा सब,
हु ओना फूल तूल कतय सँ आनै छियै।
खरीदके लै छियै
हु गाँव घरमे तऽ फेर फूल तूल तोड़ैके तोड़ि लिअ आ चढ़ा दि भगवान के खरिदे तरदै के टेन्शन नै हो नीकहाँ फूल।
हँ एतऽ तऽ अपन खरीद के ले छी मोन के शान्तिक के लेल,
हूँ
तहन आओर सब कहियौ आब तखन छुट्टी नहि भेटतै इसकुल के,
नय अखन तऽ नै भेटत छुट्टी,
आहाँ कोन किलास मे छी,
दसमीं मे छी हमरा एहिबेर दसबी के परीक्षा हैत,
ह तन त उ परीक्षा हैत अहाँ सभके नय मैट्रिक के पेपर देबै, परीक्षा देबै,
हँ देबई बड ओ छै, हाथ धोई छी नऽ
हँ, कनि मोन लगाकऽ पढ़ब।
हुं आओर बताइयो अहाँके मैट्रिक मम्मी पप्पा तऽ छै हया मम्मी पप्पा गेले हन कतहु घुमय लए
गोमे ला
ओहो आबैए वला हेथिन देखै छियै तखन तऽ किछु खाना बना देबै राइख दै छियै।
हू। अहाँके खाना बनबऽ आबैया।
हँ आबै य।
की सब बना लै छियै,
सब्जी बना लै छियै, दाइल भात चोखा बना लै छियै। इएह सब छोट मोट खाना बना लै छियै,
हुं तहन तऽ मम्मी के हेल्प कऽ देत हेबई आहाँ
टाइमे नै भेटै छै,
हँ, इसकुल बच्चा इस्कुल वला के नइ बचइ छै टाइम न
आओर आहाँ कहियौ
आओर बढ़िया खाना खेलउँ
ओतऽ की खाना कखन ने भऽ गेलै खेलहुँ दाइल भात चोखा
दाल भात चोखा
हू।
हु आम खाइ छी कि नहि। आम खाइ छी ने,
हू।
नीक लागैया ने आम।
हँ, हमरा बड नीक लागैया आम।
ह। आओर त कहियौ लीची खेलहुँ हन कहियौ कि नहि हँ। हेलो। हेलो। बजियौ ने यए कििया चुप भऽ गेल यए ह।